ठीक छी अहाँ
की की सब भऽ रहल छै
हम तँ बैसल छी
अच्छा बैसल छी
हँ
बढ़िया भऽ गेल हाटसँ आबि गेलहुँ की
हँ आबि गेलहुँ एखन एलहु हेँ जस्ट
की सब सब्जी लेलिया हाट पर
खीरा लेलु करैला लेलहुँ परवल लेलहुँ
वाह बहुत नीक बात एखन तऽ खीरा तऽ ओना अपना सबकेँ जुआ गेलैक ने अखन तऽ खीरा क समय आब खतम भऽ गेलै न
हीरा द नीरा
अच्छा घेरा ओकरे घिरा कहल जाइत छै ह हमरा नहि समझमे आयल हमरा भेल जे अहाँ खीरा कहैत छियैक ओर सभ कहियौ आब एखन खाना बनायब की अहाँ
हँ आब खाना बनाब
ओर पढ़ाइ लिखाइ भऽ गेलै अहाँके
के न
तऽ कखन हेतय
आ कनी मम्मी खाना बनाइकेँ
अच्छा मम्मी अहाँके खाना बनबैत छथि तऽ अहाँ आय नहि बनेलियै खाना
हइ हमही बनेबनि
अच्छा अहाँ बनेबय तऽ मम्मी एखन अहाँ कहलियै मम्मी खाना बनबैत छथि
हमही बनेबय मम्मी केँ कनि तबियत ठीक नहि छैक
म तबियत खराब छै भऽए जाइत छै
आओर सभ कहियो
आओर सभ बढ़िआँ अछि अपन बताउ
हमरो बढ़िआ अछि एखन पंखा मे लग आराम से पंखा लगा कऽ सुूतल छी
बढ़िया एक तऽ मौसमो ठण्डा छैक बारिश
ह मौसम ठण्डा छै हे लेकिन हमराास दिस गर्मी अछि मौसम
तऽ मौसमकेँ जे छै ने मौसम बदलैत रहैत छै ने
हँ हँ उपहार कटी के लगेने छैन्ह भगवान केँ महिमा एखन ओना तऽब फसल सभकेँ टाइम आबि गेलै ने किसान सबकेँ
हँ आब देखियौ लेकिन अपना सभकेँ बहुत गर्मी पड़ि रहल अछि
हमरा सुख तखन नॉर्मल लागे
नहि हमरा दिस तऽ बहुत गर्मी छैक
ह उम्हर गाछ वृक्ष सब कनि कम है तेनाे ते दुआरे
हँ से त छैक
कियाकि गाछ वृक्ष जेमहर नहि रहैत महर तऽ कनि गर्मी आबैत छै जादा
हमरा सब जे छै एखन गाछ वृक्ष ने ने छै घरारी पर हमरा सबके गाछ वृक्ष ने ने छै त
हमर सबके घर तऽ कोलम मे छै गाछीमे
हँ तां अहाँ सभके गर्मी महसूस हो हयत
हँ बिन पंखो करै ले छ
बाप रे एते हवा चलि जाैया अहाँसभ बीन पखा के रहि दै छियै
ह अगर बारिश भ जाय छै तऽ अथी लेबे पड़े छै कम्बल ओढ़य पड़े छै
वाह बढ़िआँ अछि अई सभ दिश नीक अछि चलू आओर सब कहियौ की सब भ रहल अईछ आओर कहलहुँ अहाँ कि ग्रेजुएशन वला पैसा आयल
नहि हमरा तऽ नहि आयल
नहि अहाँ जाँच करबेबै किया तऽ हमर एकटा दीदी छथिन हुनको सेकेंड क्लास भेल रहनि हुनकर पैसा एयलनि है अय बीच मे
हम तऽ चेक केने रही एकाउंट तऽ नहि आयल ह
सज लगैया अहाके केना नै आयल हुनकर आबि गेलै
जेकि अपना सबस बहुत पीछा बैच के रहथिन मतलब आगा बैच के से तऽ छै अपना सभसँ बहुत सीनियर छलखिन लगभग तीन चारि क्लास सीनियर तैयो हुनका आइब गेलै तऽ अहाँ दोसर बेर अप्लाइ नहि केलियै की
तऽ ऑलरेडी अप्लाई छलैये पहिले
से त छैहे लेकिन होइ छै लोकके जकर अथी रहत लागल रहत खेरही तकरा नहि न हात हमरा भगवानो नहि देखै छथिन
ह मम्मी खाना बना लेलैथ
हँ मम्मी तऽ रोटी बनेलथि छन दीदी एयलथि हन हमर हमर दीदी एलखिन ह न सासुर स अखन रहथिन एक महीना तबे ह अखन बनलै हए खेनाइ आ बहुत चीज छै घरमे राखल सबजी वगैरह त फेेकल कै देतै हँ काम अच्छा आओर सब कहियौ
हमहु भुजिया बनाबै छी घेरा केे
अच्छा अखन अहाँ बना भऽ गेल काटि ताटि लेलहुँ अहाँ घेरा
हइ काइटे रहल छी
अच्छा आ तऽ अहाँ भुजिया केना बनेबै घेराके
पहिले धो लेबै ओमे आलू दऽ देबै दूटा तऽ टेस्ट आब छै मिर्ची द देबे हरा वला
हँ
फेर ऊपर लोहिया मे तेल दऽ क कनि फोरन दऽ देबै जीर
अच्छा
आओर ओहि घेरा खसा देबै हरदी आ नुन नमक दऽ देबै
हँ त नीक लागत हँ हँ रोटी साथे खाय मे बहुत नीक लागे छै घेरा के भुजिया
तऽ भात संगे छुछे भात संग नीक लागैत छै सेहो
हमरा रोटी संगे नीक लागैया भात संगे नहि नीक लागैत अछि मीठ लागैत रहय छै हमरा
हँ
हमरा जे चीज कनि अथि रहत ओ चीज हमरा मीठ लागैया हमरा हर चीज नहि न पसन्द अछि हमरा भिनडी पसन्द अछि बस भिन्डी निक लागैत या आ बाकी जे बहु जे सब्जी वगैरह मे जादा मसला रहत ओ सब्जी हमरा नै पसन्दे भेल न नीक लोग उतर आ सबजी आओर नहि मसालावला सामान हमरा नहि पसन्द अछि
ह गैस कें कारण अइ कि
हँ उहा छै गैस
ओना नॉर्मल मसाला खेबाक चाही
हँ से तऽ छैक लेकिन बहुत ज्यादा मसाला नहि न खयबाक चाहि गैस भऽ जाइत छैक हमरा ताहिमे काल्हिसँ एते पेटमे दर्द कऽ रहल अछि की क बहुत पेटमे दर्द करैए हमरा
भए जाइ छै कतहु काज उद्यममे गेलासँ सब रंग केँ चीज खा लेल जाइत छैक ने नहि खाव त नहि बनैत छै
हँं से तऽ अरे जबरदस्ती खुआ दैत छै आदमी तऽ
गाँवमे शादी सभ नहि अछि
नहि हमरा गाममे तऽ नहि अछि ओना एकटा पितियोत बहिन छथि हुनकर साथ शादी केँ बात चलि रहल छनि
ओ
मुदा ओ हमरासँ छोट छथि तऽ नीक नहि लागैत छथि जादा नहि छोट हेतैत छओ महीनेकेँ छोट हेतैत छओ महीना केँ छोट हेतैत जादा छोट नहि हेताै
ह तहन तऽ कोनो जदा छोट नहि छथि
नहि छओ महीनाकेँ छोट लेकिन तैओ छोट छोट होइ छै ने कनि खराब लागल नहि छै कनि मोन अथि लगैत रहै छै खराब लगैत रहै छै जाय अबयमे अपना मतलब देखियौ पैघ आगामे जे छोटकेँ बियाह दान होइत छै तऽ कनि लोको बनबय लगैत छै कत कत्ते आदमी के आदत रहै कत एतेक आदमीकेँ आदत रहैशय छै जे ओ जनबऽ लागत जे हँ ई अग छी भले यहाँ एक दिनका पैघ किया नहि लोक जानबऽ लागत जे हां ई कह छी भले ओ आदमी अहाँ सब पैघ किया नहि लागैत पूरा सामने वाला जेकर शादी भऽ रहल छै
नहि कोनो बाते नहि भेलै
नहि नहि हमरा टोल मेच से छैक देखबय लगय छै जे पैघ छैक ओना फर्क नहि पड़ैए किय तऽ हमसभ बियाह लए नहि ओगतायल छी जे ओगतायल छै से करत अपना त दिकत जे उगत छथि से करत आब थोड़े ने जल्दी बिआह होइत छै गोटे गोटे एहन गो रहै छै गोटाए गोटा एहन औगतायल रहै छै जकरा जल्दी बियाह भऽ जाइ छै नहि तऽ
हँ
हँ
तै सब नॉर्मल भऽ गेलै
हँ से त छै नॉर्मल भऽ गेलै नै अपना सबमे आब जादा एज भऽ जाइ छै कम से कम पच्चीस छब्बीस चलिये जाइ छै लड़की केँ
आब तऽ नॉर्मल भऽ गेलै
हँ अगर लड़का ज्यादा मे करते तऽ लड़की कम एज मे आ लड़की केँ मासूमियत तऽ ओ बहुत ज्यादा लड़की केँ मासूमियत रहिए जाइ छै आ किछु लड़कीके ज्यादा मतलब अथी भऽ जाइ छै एज बुझाय लगैत छै जेना आब जेना आब अपना सबके देख लिय अपना सबके बच्चे बला शकल ऐ मासूमियत रहिये गेल
हँ नौड भेल अपन सभकेँ बीच मे रहि गेलै
हँ आ हमर तऽ आओर धियापुता वला भऽ गेलै हमरा देख कऽ नै कोइ नहि हमर हमरा देखि कऽ कोइ नहि कहि सकैए जे हमर ग्रेजुएशन भऽ चुकल अछि आओर सभ कहियो
आओर सब तऽ बढ़िआँ अछि अहाँके भायजी एलथि
हमर हँ हमर भायजी एलथि ओहे दिन छलैथ परसूए खना हम कहने रहियनि जे किताब लए जाय लए फेर टाइम नहि मिलत हम फेर चलि गेलहुँ हम अपन बहीनके ओतय फिर कहलियै जे आब राम भरोसे हिन्दू होटल खोलि दियौ परीक्षा देला के बादे फेर अगिला साल के तैयारी के लेल तखन अहाँ ओतय हम पठा देबनि किताबमे कियकि तऽ एहि बेेर तऽ तैयारी नहिये भेल
नहि तऽ जेह समय छै ओहिमे तऽ पढ़ि लेब ने किछु
अरे छब्बीस दिन पच्चीस दिनमे लोक कोन सा तीर मारि लेतै
तऽ की कहै छिये से ओ एहन कोनो नहि छै हम तब एगो एग्जाम देने छलियै सात दिन मे केने छलियै तैयारी और इंटर मे छओ दिन मे छओ दिन मे गेस्ट
ई सब चीज तऽ ई सब चीज तऽ छैहे हमरा सबके तऽ हम ई इंटर मे तऽ हम बहुत कम पढ़लियै लेकिन ईसभ चीजमे छै ने नहि ने भऽ सकैए हमरा नहि आब तऽ साफे नहि दिमाग काज करैत रहैया ह
हँ भऽ जाइ छै ई सब एग्जाम हार्ड होइ छै ने
हार्ड होइ छै हार्ड जकाँ एहिबर देख लेबै क्वेश्चन ओकर बाद दोसर मतलब बुझि जेयबै ने एहि तरीकासँ क्वेेश्चन अबैत छै एहि टाइपसँ अबैत छै तऽ
कोश्चन से नै डर रहे छै ओ अथी से डर रहे छै केना एग्जाम होइ छै
हँ हँ फर्स्ट टाइम छै ने पहिल बेर तऽ डौर तऽ हेेबे करतै न
हमरो गाँवमे एगो लड़कीके भेलैए
वाह बढ़ियां अछि आ डर कथी के हेतै थोड़े ने गोली मारि देतै अपना दै के सीखे न देबै से बस सीखैके छै
हँ
पहिल पहिल बेर तऽ लोककेँ भए जाइत छै ने पहिल